हैलो हा भेण जय झूलेलाल भेण।
जय झूलेलाल रोटी -वोटी खाधई?
हा भेण खधी कीअं यादि कयो अथई भेण अॼ?
अड़े तुंहिंजी यादि त सद ई ईंदी आहे पर छा। या टाइम न मिलंदो आहे त फ़ोन नथी करे सघां।
अरे हा ॿियो ॿुधाइ भण?
हा त तूं इहो ॿुधाए भई ॿार कीअं तई चयूं और इीअ जेक कामस्की आहे असांजी।
ॿई सुठा आहिन। वेठा आहिनि न सॼो ॾींहुं मोबाइल पिया हलाईंदा आहिनि ॿियो छा कंदा।
अच्छा -अच्छा इहो ॿुधाए ॿई विढ़ंदा आहिनि की प्यार सां रहंदा आहिनि?
भॿई भाउ भेण त विड़ंदा त ज़रूर आहिनि हीर केर हूंदो आहे जो विड़नि न?
अच्छा त कहिड़ी ॻाल्हि थी वेड़नि भला?
जो बि अचे केॾी मोबाइल ते केॾी विहारनि ते केॾी सुम्ह ते। बस लड़ लॻी पिया हुदा आहिन।
अच्छा- अच्छा मतलब नंढी- नंढी ॻाल्हियुनि ते पिया था विढ़नि ॿई भाउ भेण?
हा हा
हा ठीकु आहे भाउ भेण न विढ़ंदा त बाक़ी केरु विढ़ंदो इ त बचपन में। त असां बि त विढ़ंदा हुआसीं।
हा बिल्कुल सही थी चई भेण।
हा -हा त तव्हां इहो ॿुधायो हिननि ॿिनि में फ़र्क़ु केतिरो आहे उमिरि जो?
चंई साले जो फ़र्कु अथन ॿिनिन ॿिन्नि में।
अच्छा, अंउ मुस्कान वॾी आ चार साल जय खां!
हा- हा, हा- हा
हा, अच्छा- अच्छा, लॻंदा ॿई बरोबर ई आहिन हाणे।
छोकिरे जी हाइट कुछ वधीक अथसि न।
हा ब हे कदावर ॾाढो थी वियो आ न जयूं असांजो। त लॻे बरोबरि जो थो, उहा पाण नंढड़ी- नंढड़ी थी लॻे पई।
हा उह नंदड़ी, अकल बि नंदड़ी- नंदड़ी अथसि न हुनजी।
अच्छा! छो भला हिन में अकल में वरी छा नंढोपन लॻव?
अलाए, बचपनो भरियलु पियो थस छोरीअ में अंञा।
अच्छा अच्छा! न बचपने वारियूं हरकतूं कंदी हूंदी!
हा हा
हा मां उहोई ॿुधाइण लाइ तोखे फ़ोन कयो माए कि कॉलोनी में क चटाभेटी रखी अथनि सिंधीअ जे लाइ कि सिंधी ॿारनि में कि सिंधी में गाना गाइनि भॼन गाइनि त जीअं सिंधीअ खे बढ़ावो मिले। अॼुकल्ह असांजा ॿार त सिंधी बिल्कुलु छॾे चुका आहिन।
बुलकट के टी ची भेण, पर केर आ भजन, केर आ हे?
अरे ओ भॼन न ॿुधयो थइ, रख संदुलीअ ते पेर मुंहिंजा मोर ला ॾा, और हा अंउ अॼुकल्ह त मतलब हुनखे इहो चइजां नी ॿारन खे कि इअ बॉलीवुड गाना वग़ैरह न आहिन उन्हनि खे, उन्हनि जे मथां तैयारी न करे अचन।
न- न, सिंधी गाना अचीन, माना सिंधी गाना थिया भॼन थिया!
होजमालो बि ॿुधियो हूंदई न, होज
हा हा हा हा हा हा
हा उहो हुन गाने ते तैयारी करन अंउ ॿिया बि अथई बढ़िया भॼन अथई। उहे ॿारनि खे चइजां नी, मां तोखे लिस्ट मोकिलंदी मइ, त तुंहिंजा ॿार त नंढा थई त हिन चटाभेटीअ में वठी था सघन हिस्सो
हा- हा, तूं मूंखे लिस्ट भेज जंअ त मां तैयार कंया आहिन, तूं भॼननि ते, गाननि ते सिंधी खे अॻे वधाएंणो आहे असांखे त।
हा- हा, छोकि ॿ ग्रुप ठाया वया था न। हिकु ॾहें खां आहे पंद्रहें साले ताणी ॿारनि जो। ऐं हिकिड़ो ग्रुप अथई पंद्रहें खां वठी करे पंजुवीह साले जे माण्हुनि जे लाइ।
हलो ॿई ॿार मुंहिंजा सिलेक्ट थी वेंदा ॿिनी ग्रुप में!
हा हा हा सुठो, तॾि त मूंखे याद आयो कि असांजा इहे ॿई ॿार नंढड़ा आहिन। त मां तॾि तोखे फ़ोन कयो मए त हिननि जो नालो मां लिखारायांन कॉलोनीअ में पो?
हा- हा भेण, लिखाराए न ॿिननि जो नालो लिखराए।
हा छोकि जेको पंच आहे न, उहो मुंहिंजो सुञांतलु आहे त पहिरियों मां सोचियो थो तोखां पुछी वठां तुंहिंजा ॿार कंदा न सिंधीअ में भॼन वॼन ॻाईंदा न।
हा-हा गाईंदा न भॼन तूं आणई त वेठी बुआ। सिखाराजाए न पांजे भाटन खे।
अरे मां त सदा ई वेठी आयां पर ॻ ॻालाईंदा आयन न सिंधीअ में हे।
हा-हा ॻालाईंदा आयन ॻालाईंदा आयन। पुट बढ़िया ॻालिईंदो आहे धीअउ थोरी मुंजी चवां थो न घट आ अञा।
त मोगी आ छा बिल्कुल तुंजी धीउ?
छाह कया चियदों आया चिरंजी आ बुआ ॼे मथां वई आयां।
अच्छा तूं त वरी मुंॼो-मुंॼो ई मन नालो खण बस। जेका शय बुरियु हुजे उहा बुआ ती करे पई।
हा छोकरी वई-वई आहे न चू-चूं चींदो आस चेंदी बुआ ईअं बुआ उअ मां त बुआ जे मथां वई आयां त छा कयां मां?
ह अच्छा ईअं चवंदी आह की मां बुआ जे मथां वई आयां।
हा
त इयो तुंजो छोकरो बाबू वरी केंॼे मथां वयो आ?
हेीअ इअ अलाए केंजे मथां वयो लॻे तो वॾे पीअ मथां वयो आ। बॾे पापा मखां।
अच्छा त बड़े पापा त ॾाढो गुस्से वारो आ उहो त भई।
हा उहो ई उहो ई ईञॼा लक्षण तस।
ईअं ई धुआ छॾंदो आ पयो ए ॿि?
हा-हा बिल्कुल। साड़ बुक लॻल पया हूंदस कुछ चयस त तुरन्त आग लॻी वेंदी तव।
अच्छा यानी एॾो गुसो न भाई भई मां हुनखां त ॾिसी करे मुंजा ई हथ पेर फूलजंदा आयन त यानि तुंॼो पुट ॿि एड़ो गुस्से वारो निकतो तई।
न हाणे सदोरो थेए थो पयो हाणे मां चिंदो आयां बुआ ॼे वाॾे वञ। क बुआ थधी तई हो तूं थधी थो।
हा बाक़ी न त छा सिंध जा माणू ॾिस केतरा थधा और ओ थींदा आयन सुईणा। माण्हू और हे ईअं। गुस्से वारा ठवन ता छा सिंधी आयो त सिंधीअ में थोरो शांत रहण सिखो।
हा तॾि त हाणे मां सोचां तो। की तां अचो त भॼन सेखारोस सिंधीअ में कुछ गाना सेखारोस। त वधे इयो आगे।
हाणे भा मां अची त कान सघंदीमांइ हा बाक़ी चवदें। त तोखे मां लिस्ट ठाये लिखी करे मोकले छॾंदीमैइ भॼन। त भाॼाई खे चवंदीमांस न थोरो सेखारींदस न टाइम अथस हुनखे?
हा-हा टाइम अथस तां त आराम सां ॻाल्हाइजोस चइजोस त तांजीं जल्दी ॿुधिदव।
हा-हा मां कंदीमस न फोन। ऐं चवंदीमस पांॼी सिंधी भाषा खे अॻयां वधाए। ॿारन खे थोरो सो सिंधीअ में अॻयां कर। त असांजो ॿि नालो थेए असांजे ॿि परिवार ॼो नालो अचे की हा हिनन ॼा ॿार हेॾा सुठा। सिंधी ॻालायन ता पया।
बिल्कुल सई ती चई भेण न बिल्कलु सई ती चई तूं। ॿियो ॿुधाय भेण? हलो।
हा हा।
आवाज नी अची छा भेर?
न आवाज़ु अचे थी तव्हांजी, तुंहिंजी सुठी तरीक़े सां आवाज़ु मूंखे ॿुधण में थी अचे।
इन में छा छा रखियो अथनि?
अड़े इनाम में उहोई आ न ॿार ख़ुशि थींदा त इन करे पहिरों, ॿियो, टियों इनाम रख यो अथनि। अगर तूं राय ॾे की पंज इनाम रखूं की ट्रे इनाम रखूं, थोरो ॿुधाए। मुंजो पंचनि सां थोरो आहे व्यवहार त उन्हनि खे चई छॾंदीमांनि।
मुंहिंजो त चैन इहो अथव जेतिरा ॿार ओतिरा इनाम।
अच्छा।
भली माण्हू खे त यारहं ॾियो, एकयावन ॾेयो, एकवीह ॾियो पर ॾियो सभिनि ॿारनि खे।
हा इहो तूं सुठो थो चई। हा छोकी हीअं छा आहे ईअं ॿार अॻियां ईंदा। अगरि पहिरीं बार में हिननि खे इनाम न मिलंदा त पो सोचंदा की न अॻिले साल वरी रखंदासीं त इ हिसो ई न वठंदा हिन प्रतियोगिता ता में वरी।
हा तॾहिं त चवांव थो भई पहलो, ॿियो, टियों, चोथों, पंजो, भली रखो। पर उनजे बाद जेतिरा ॿार ओतिरा इनाम भली कुझु बि कयोसि।
हा हा उहो त सही थो चए ॿारनि खे त थोरो सो जॾहिं भेट मिलंदनि न त ख़ुशि थी वेंदा आहिनि। त ईअ मां राय ॾींदीमास हुनखे, चवंदीमस की हर हिक ॿार खे कुझु न कुझु भेंट ज़रूर रख जऐं।
हा हर ॿार खे ॾींदव त ख़ुशि थींदो और खाइान पीअन में बि त रखियो वेंदो कुझु?
हा खाधे पीते में पंहिंजी सिंधी अथई न सिंधी आइटम रखिया अथनि। तूं अचु त सही मां तोखे ॿुधायां हुननि जो नालो छा छा रखियो अथनि।
न ॿुधा न।
हा सिधो राति जी रोटी अथई जीअं न बिहु पटाटनि जी भाॼी थींदी आ जी। हिकु साई भाॼी थी वई, पुलाव थी वियो ऐं आलू टूुक है न उहे ॿुधां अथई न?
हा हा आलूटका ॿुधया आइन न।
मिठे में सयूं अथई, तंहिंखां पोइ गुलाब जामुन अथई। ऐं अॼुकल्ह पए थी गरमी इलाही त चयोमान भाई आइस्क्रीम त ज़रूर रखजो।
बिल्कुलु सुठो ॿारनि खे बि सुठो लॻिय व आइस्क्रीम त
हा छोकी गर्मी हेॾी थी पए त वॾनि खे चाहे नंढ उननि खे आइसक्रीम त फेवरेट हूंदी आहे उन्हनि जी।
हा हा त सही था चोथााए बढ़या थी थीस पंचन खे
हा त इहो सुठो आहे न खाधे पीते में कोई कमी त कान्हे न भाउ?
न न सभु सुठो ई सुठो आ। तूं आहीं वेठी आहीं त तूं त सभु पाण ई पंच खे सिधो कंदई।
हा हा। बाक़ी न त छा चयोथी मान कोल्ड ड्रिंक बि ॾिजो सभिननिनि खे चाहे उहे ॿार हुजनि, चाहे वॾा हुजनि, चाहे ॿुढा हुजनि, कोल्ड ड्रिंक बि रखिजो एॾी गर्मी पई थी, पए भईया बिना कोल्ड ड्रिंक जे त मुंहिंजा गलो पियो सुकंदो आ।
न, न बिल्कुलु सही बिल्कुलु सही मौसम बि गरम थी, वियो आहे न एतिरो।
हा उहो ई त।
मींहुं पए ई नथो इन सालु, लॻे थो इंद्र देव ई नाराज़ थी वियो आहे मथां।
उहो त सही थो चई, गर्मीअ बि तपायो अथई ॾाढो। पए मींहुं त थोरो थधा थियूं।
हा।
हलो ठीकहा, हाणे भा रखां थी।
हा भाई ठीक आहे। सुमो, सुमी। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।